घूमय लए गेल रही तऽ कते मोन लागल रहए ने अपना सबके के देवघर गेल रही बहुत आनन्द आयल अपना सभके
हँ बहुत नीक लागल हँ हमहूँसभ ठीक छी अहाँसभ
आर किछो कहियौ
सब ठीक है ओर पाईनो पड़ै य उम्हर
पानि तऽ नहि पड़ै छै पानि रुकल छै मौसम आइ ठीक छै आइ बढ़िआँ मौसम छै
हँ आओर खेनाइ पिनाइ भऽ गेल
खा लेलहुँ हेँ आराम करै लए बैसल रही
हँ हँ हमहूं सब ठीक छी आओर बौआ सब खेलक
खा लेलक है बौआ सब पढ़ाइ कऽ रहल
हँ आओर सब कहियौ मामी
अबैयै
नहि मामी अखन नहि पडैय यै
रातिमे भेल छल ने पाइन
हँ रातिमे भेल छल दिनो मे एक बूद भेल छलए
अच्छा आइ अहूँसभके दिनमे आइ दिनोमे पानि बुझाइ यै भेल रहै अहाँसभ दिस
हँ एक एक बून्दके होइ छलै उम्हरो भेल छलए
अहाँसभ खाना खयलौं
हँ हमस खा लेलौं
माँ ठीक छथि
हँ माॅं ठीक
एकबेर फेर हमरा लगमे एतय आयब पटना आब आयब अहूँसभ
हँ एब मामी
आओर कहियौ
अपना सभके बहुत मन मोन लागैय छलै अहाँसभ आयल रही तऽ बहुत नीक लागल हमरा सभके घरमे रौनक रहय सभके आयल रहि तऽ आयल छलहुँ हँ तऽ रौनक रहय पूरा घरमे नीक लगै छलै मोन लागल रहय अपना सभके
हँ से तऽ छैेहे
आओर सभ अहाँके काकीसभ ठीक छैथ
हँ ओहो सभ ठीक छथिन
ककाजी
हँ ककाजियो ठीक आओर नानी की करै छैथ
नानी पड़ल छैथ टीवी देखैत छथि
हँ ओ तऽ भरि दिन भागवते देखैत छथि
टी वी देख रहल छथि प्रवचन देख रहल छथि
हँ हुनका तऽ आब राति तक चलतनि
राति तक देखती अपन प्रवचनमे नीक नीक बात सब कहैत छै तऽ नीक लगै छै देखऽमे सुनऽमे
हँ से तऽ छै
आओर सभ अहाँसभके घरमे की हाल भऽ रहलै एखन
एखन बैसल छी मामी अहाँसभ
हमहूँसभ बैसले छी मामा आयल छलैथ अहाँ ओतऽ
मामा एलखिन
नीक लागल अहाँ सब के
हँ बहुत नीक
चैल गेलैथ आय
हँ चैल गेलखिन आय
आओर कहू की हाल अइ
आओर हमर ठीक अइ आओर कहियौ
खेलौं हन
नहि आइ न गेल छलौ परसू जेइब
परसू जाइब
हँ हँ भ रहल छै
मोन लगै छै पढ़ाइ लिखाइमे
हँ लगै छै आओर मौसी सबसे बातो भेल छलै आओर सब तऽ ठीक अय आओर सभ ठीक अइ आओर अहाँसभ कहियौ
हँँ ठीक छै हमरो सबके
मौसी सभसँ गप्पो भेल छलए मौसी सभसँ गप्प भेल छलै
नहि भेला आइ करबनि बात करबनि आइ फेरो
हां बड़की मौसी तऽ विहाह में गेल छैथ
मौसी बियाह मे गेल छथिन
हां
हँ काल्हि केने छलियैन हँ तऽ बाहर छलखिन हँ बात नहि भेल
के सपना मौसी की रेखा मौसी
सपना मोसी के
नहि हुनका नहि ओ हम बड़की मुोसी दिया कहलहुँ
छोटकी मौसी तऽ गेल छथि आइ गेल हेती छोटकी मौसी अहाँके आइ करबनि गप्प हुनकासँ काल्हि कयने रहियनि तऽ नहि बात भेल आइ फेर करबैनि आइ फेरसँ
हँ कअलेब
आओर सब बताउ आऔर की सब बनबय छलियै मामी खानामे बनल छलय बेसनके सब्जी बनेने छलहुँ आओर रोटी बनेने रही दही छलै य आलु परवल के भु भुजिया छलैए इ इएहसभ छलै य
आओर बौआ स्कुल से आबि गेल हमसब हमसब आलू सोयाबीन के तरकारी तर कारी करैलाके भुजिया आँठीके भुजिया रोटी
बढ़िआँ अछि आओर सभ खा लेलहुँ सभकेओ
हँ हमसब खा लेलहुं अहाँ सब हँ सूतल छथिन
पापा अपन काजपर गेल छथि
हँ पप्पा काज पर गेल छथिन
कहियो
आ ठीक अय आओर कहियौ हँ एकदम स्वस्थ
ठीके छै
आर सब कहियउ मामी
कामना छै सबके
हँ
आओर बताउ
आओर सब ठीक अय फेरो राति मे बौआ सब आयत तऽ नाश्ता लेल आहा अहाँके परेशान भऽ जायब
हँ फेर साँझ सँ आब नाश्ता बनेबै खाना बनेबै
ह्म
इ करबै कनि मन्दिर जेबै साँझमे फेर नाश्ता खाना अयबै तऽ बनेयबै कनि टी वीमे प्रोग्राम देखबै
ह कोन प्रोग्राम देखै छी मामी
देखैत छियै एकटा घर घरेलू पर दै छै औरत सभ परमे दै छै ओही बारेमे देखबै छी छै तऽ नीक लागै छै देख कऽ कि औरतोसभ बहुत किछु कऽ सकै कहै छ घरमे करै छथिन औरत सभ बाहर सेहो काज कऽ सकै छथिन बहुत किछु कऽ सकै छथिन ई सभ देखला परर मे अथी होइत छै अ बढ़िआँ ज्ञान भेट टै छै देखऽसँ इसब नीक चीज छै देख देखयके चाही अपना सभके सभ औरतके देखऽके चाही आ सभ औरत के आगू बढ़बाक चाही
हँ आओर साँझमे की बनाब मामी
साँझमे देखै छियै अथि बनेबै कि देखै छियै कीसभ छै घरमे बनेबै देखि कऽ एखन नहि प्लान बन एखन नहि सोचने छियै
ह अहाँ जे मामी मोमोज बनबैइ छी ओ केना बनबैइ छी
मोमोज बनबै छियै बन्धा गोभीके बनबै छियै बन्धा गोभीकेँ भूजि कऽ ओकररा बाद फेर आ अथि मैदाके सानि कऽ ओहिमे उबालि कऽ फेरसँ भाप दऽ कऽ अपन बना दै छियै आर अहाँकेँ नीक लगैए मोमोज
हँ नीक लगैएा बौओसभ कहैत छले हेँ बहुत नीक बनबैत छी
हुनका सभके बच्चा सभके बहुत नीक लगै छनि ई सभ कहथिन जे रोज बनाउ भोज बनबै लए कहय छै आओर सभ कहू
आर सब ठीक है सुतलहुँ कि नइ
नहि आइ नहि सुतलहुँ हेँ आब कनि कालके बाद कनि आराम करब
ह भइर दिन तऽ थाइके जाइत हैब
हँ बहुत काज रहै छै भरि द काजे रहै छै घरेलू काजसभ बहुत रहैय छै सभ औरतके इएह छनि ने दिन भरि काज करयके छनि घरके
हँ से तऽ छै
देखभाल करयके छनि सासुके बड़के
हँ
साउस के बच्चा के घरके सभके पति के सभकेँ देखते रहै छन सभ औरतके इएह काज होइ छनि करऽके चाही सभके
सुति कऽ उठब फेर अहाँके पूरा काजे काज भऽ जायत राति तक
हँ बहुत काज रहय छै काज रहै छै घरमे बहुत काज रहै छै घरमे रहू या बाहर रहू बाहरके काज करू या घरके काज करू काजके अन्त नहि छै काज सभदिन चलिते रहै छिय
आओर मंन्दिरो जाइ छी घूमय लए
कथी
मन्दिरो जाइ छी घूमय लअ
मन्दिर जेबै साँझमे कनि अहिना बाहरसँ दर्शन कऽ लेबैन भगवान कऽ गोर लाइग लेबैन इधर मन्दिर जेनाइ जरूरी रहै छै आँय
छोटका ट्यूशन गेल हैत
खेल खेलै लए गेल छैथ आइ ट्यूशन नहि छनि हुनका एक दिन छोड़ि छोड़ि कऽ रहैत छनि एक दिन गैप कऽ कऽ रहैत छनि काल्हिखन फेर छनि अर्पित अयलथि हेँ कोचिंगसँ भोरमे गेलथि हऽ चाइर बजे एयलथि हँ
ओ
अछा ठीके अखन नहि छनि साँझ हो छनि काल्हि खन फेर साँझ होइ छनि आइ स्कूल गेल छलथि हेँ
आ ऊ और मौसम केहन ये अतय क
कथी
मौसम केहेन ये ओतक का
मौसम तऽ ठीक छै आइ धूप नै छै आइ मौसम कनि झाँप तोप बला छै लेकिन पाइनो नहि पड़ बलैए एखन आइ केय दिनसँ पैन नैह पड़लैए बहुत गर्मी छै
हँ से तऽ बहुत गर्मी छैय एम्हर तऽ कनिहबो छैय
ओम्हर तऽ पैन भेल अहाँ सभके तरफ
हँ
उमहर नइ भेलैए एक्को बेर पैन नइ भेलैए तैयओ आइ कनि नीक छै आन दिनसँ मौसम आइ कनि नीक छै ओर दिनस
ओर कहियौ मामी
ओर की कहू अहाँसभके कहलहुँ एतऽ आउ फेरो आयब तऽ चलतहुँ घुमय लए फेरो कतहु कतहु तऽ अयबे नहि कयलहुँ चलि गेयलहुँ
बाबा धाम जे गे कते काल लाइनमे लागऽ पड़ल
बहुत लेकिन मोन लगलै तीर्थ स्थान जाइसँ सब बड मोन लागै छै
हँ से तऽ छै न
तीर्थ स्थान जाइके चाही लोककेँ भगवानके जखन मर्जी होइ छनि बुला बुलाबा आबै छनि तखनहि लोक जाइ छनि
हँ
फेर आयब अहाँसभ तऽ फेर चलब कतहु
हँ चलब उएह मोन पड़ैएा अपनासभ जे लाइन मे लागल छलियै
बहुते लाइन भरि चारि घण्टा पाँच घण्टा लाइनेमे अपनासभ रहलहुँ लाइनेमे बहुत देर लागि गेलै बहुत भीड़ रहै छै न तीर्थ स्थानमे सब तीर्थ स्थानमे भीड़ रहै छै सब तीर्थ स्थानमे एना भीड़ रहै छै कोनो भी तीर्थ स्थान एहन नइ छै जतय भीड़ नइ होइत हइ सभ जगह भीड़ एतऽ भीड़ रहै छै बहुत जादा
हँ
लोकके आस्था रहै छै तऽ जाइ छै सभ
हँ सैह छै
करऽ लए नीक लागै छै जाय जायके चाही ओसभ जगहमे मोनो लागैत छै बहुत
हँ